हम एकटा खिस्सा सुनम मे मैथिलीमे जे अछि प्रसिद्ध कथा अछि बाल बसन्तक तऽ अहाँ कनि हमरा बाल बसन्त के कथा सुना दिया स्पष्ट हां चलु कहु
अच्छा हँ अथी
खिस्सा जे होइ छै ओ कए जगह पर होइत छै से कनि पहिले बता दिय
मधुश्रावणी पंचमी के पंचमी मधुश्रावणी के बीच मे होइ छै
अच्छा बाल बसन्तक हँ
हँ तऽ हँ बाल बसन्त के खिस्सा छै ई जे एकटा महिला छली तऽ तिनकासं तिनका संतान नइ होइ छलनि तऽ हुनका साउस जे छै से बड़ कष्ट दै छलखिन तऽ ओ कि नइ से हुनका जे छै से गाँव घौरवला खेत मे किसान छलखिन तऽ हौर जोतै छलखिन तऽ ओ ख कनिया जे छथिन से खेनाइ पहुँचाबै लए हुनका जाइ छलखिन तखने पहुँचाबै लए गेलखिन तऽ एक दिन से हुनका से माय सौस कनिआ के खीर आर घोरजाउर देलखिन तऽ ई लऽ जाउ हुनका पेटमे जे छै से संजोगसे बच्चा भऽ गेलनि तऽ ओ जे छै कनिया जके तऽ मोन होइ छलनि पुतोहु के जे हम खाय लिख हुनका जी पर लिख देने रहथिन इ खायत तऽ हम पकड़ा जेतै जी पर लिख देने रहथिन जे किछु खायत तऽ हम बुझि जेबै उ नइ खेलथि तऽ ओ की कयलथि तऽ बरके अपन घरवलाके खेनाइ पहुँचा कऽ खेतमे आ अपने जे छै से धोधरि मे ओ खीर खीर आ पूरी के राखि देलखिन एकटा पाकड़ी गाछ छलै ओइमे ओ राइख देलक तऽ ओ घरवला हुनका कहलखिन अहूँ कनि खा लेतै नइ हमरा तऽ जी पर लिखल अछि तऽ ओ कहलखिन ठीक छै हम पहुँचा कऽ अबै छी तऽ घुरि कऽ खायब तऽ ओ कहलथिन कि ठीक तऽ गामपर घरवलाके खुआ कऽ साउसके देखा कऽ फेर ओ खेत पर एयली उएह गाछ पाकड़िके गाछ छलै ओइ गाछके छांहरिमे गेली जे एतय हम खीर पूरी रखने छलौं से खा लै छि तऽ ओइमे जे खीर पूरी तइमे नाग नागिन छलखिन तऽ ओहो गर्भवती छलखिन तऽ ओ खीर पूड़ी जे रहै से वएह खा लेलखिन नागिन जे छलखिन
अच्छा
ह ई जे छै महिला जे छलथि ओ कहलखिन कि से देखय गेली तऽ नहि छलथि तऽ कहै छथिन जे मोर खेल खीरिया पूरिया तनको पूरियौ आस जे मोरा खेयल खीड़िया पुड़िया तिनको पुरियह आस ई तीन बेर कहलखिन त नाग नागिन जे छै हुनका से बहुत प्रसन्न भऽ कऽ हुनका वरदान देलखिन तऽ कहलखिन अहाँ की चाहै छी तऽ हमरा भाय नइ छथि तऽ कहलखिन ठीक छै हमरा नैहरक जे छै से अथी सुख हुए हमरा भाय हुए तऽ बाल और बसंत जे से हुनका दूटा भाय हुनका देलखिन ओहो नागे अथि विषहारेके अथ वंश के छलखिन कि नाग बाल बसन्त तऽ ओ इच्छाधारी भऽ जाइ छलखिन कखनो मनुष्य कखनो नागमे आबै छलखिन तो बाल बसन्त जे छै से हुनका दुनू भाय भेलखिन तहन ओ एक दिन हुनका नैहर लऽ गेलखिन नैहर अपन लऽ क खूब मान सम्मान केलखिन हुनका कोनो दुःख दुःख नहि जे मोन होइ से अपन सु सुख सम्पन्नमे रहय लगली इह बाल बसंत के खिस्सा छै ओना अने अनेक रंगग के मुँह अनेक रङंग के गाँव
फेर लेकिन हुनका बेटा नहि भेलनि अपना
हँ संन्तान भेलनि बेटा भेलनि
हँ तऽ एकटा और कोनो वरदान शायद छलै जे सोना कटोरा मे
हँ तहन ओ कहलखिन कि से ओ जे गेलखिन ने हुनका एहिठाम तऽ ओ हुनका घरमे सौंसे साँपे रहनि आ बहुकीनाथ छ्षत्र कात के पढ़ बैसल रहथिन ओ अपन घर मे बूर भ गेल रहथिन ने बाल बसंत के घर मे
अच्छा ब
तऽ हँ तऽ ओ बूढ़ भऽ गेल रहथिन तऽ ए तऽ ओ कि ने छत्र काि कऽ हरदम बैसल रहै छलखिन तऽ ई जे महिला गेलखिन तऽ हुनका भेलनि कि जे पहिने जमानामे लावन कहै छलै ने दि दिव्या रखैवालला तऽ ओ हँ तऽ ओ ओहिपर दिया साँझके जा कऽ अलेसक ओरे आगदी ई च ने
अच्छा
तऽ आलेशके हुनका कहलखिन नाग नागिन जे अहाँ जे साँझ कऽ लेथि सब तऽ पा ई पन्द्रह दिन साँझमे दीप दी भड़ा बला कथा पढ़ब तऽ ओ दीप दिबारा वाला कथा पढ़ै छलखिन दीप वारा जागू भारा म मनिक भौरू गाढ़ा बहुत टा के छै पूरा
ह
नाग बढ़े नाग बढ़े नागिन बढ़े नाग के कुल वंश बढ़े खुआँ मुुआँ मामू बढ़े आदि गोरी पीरसी बढ़ैत बाल बसंत भैया बढ़त जिनक प्रसादे खायल खीर पहिरल चीर सोनााक कटोर बा दूध भात आस्थििक कास्तिक ई सब दिन हँ ई सब दिन एकरा भिन्नी कहल जाइ छै बन्
हँ
ई बाल ब ई न बासकी राजा बुझथिन की आइ हुनका हम डसिए लेबी तेन प्रार्थना करै छलखिन जे ई सुनि कऽ हुनका हुनका माथमे चैानि जड़य लगनि तऽ ओ तैयो ने ई तऽ हमरे वंश के पूरा अ अथी कऽ रहलइ वर्णन कर रहल केना एकरा डसबै तऽ ओहो नैहरो कैं ओ माय बाप नाग नागिन बासुकी राजा बासुकनि माय हुनकर माय बाप भेलखिन आ बाल बसन्त भैया भेल
तऽ अपना संन्तान दऽ कहलहुं जे सोना कटोरा मे
तऽ अब नहि तऽ अब इएह छै सोना कटोरबा वाले मे कहलहुं की जे जखन जाय रंग के आदम क रंगग के होइ छै गप ओहू से बढ़िया एतै ओहू से कनि ओहिमे विस्तार जोड़तै
एक दूटा ओर किछु प्रसङ्ग बढ़ै छै आओर घटै छै आओर मतलब एकटा कहानी हमरा जे छै खिस्सा से हमरा कनि तऽ आओर मधुश्रावणीके जे प्रसिद्ध कथा हुए बीचमे तऽ हमरा लगैए सभटा कथा महत्वपूर्ण स्थान रखैत छै लेकिन एकटा कथा आओर हमरा अहाँ सुना दी तऽ नीक रहत
तऽ स अथी जे छलनि ने ई महादेव आ गौरी जे छथिन ईसँ बीच बीचमे ई कथा अबै छै तऽ ओ महादेव आ गौरी छलखिन त ओ सब ने से महा गौरी जे छथिन से बड हट करैत रहै छलखिन महादेव जे हम हम लोक केना से चोरनी बनलै हँ महिला कोना छिनारि बनलै हँ महिला कोना डहन बनलै महादेव कहथिन धुर गौरी एते कहाँ क यिय ई सब माया मे
ई सब मतलब हुनकर दिमाग में ई सब प्रश्न अबे छलनि ने तऽ महादेव से जानय चाहलखिन जे ई केना भेलै तब महिलामे जे किछु खराब लक्षण होइ छै ओ चीज हुनकामे केना एलनि तैयो महादेव जे छथिन से हुनका नहि पसन्द पड़लनि जे ईसभ कियाक पूछैत छै ईसभ चीजके बारेमे हिनका जिज्ञासा किया छ लेकिन उएह हमरा लगैए जे गौड़ीके बहुत हट छलनि हेँ तऽ महादेव के सुनबऽ पड़लनि तऽ किया भेलखिन
तहन महादेव भट महादेव कहै छलखिन जे अहाँ की बुझ चाहैत छी थूड़ ईसभ मायामे क तैयो माँ गोरी जीत कऽ देलखिन तब महादेव अहाँ तऽ हमरा मानिते नहि छी एह केना नहि अहाँके मानै छी तऽ अह केना मानैत छी तब महादेव हुनका देलखिन जे अहाँके हम अमतीक के काँट जकाँ मानै छिय तऽ अमती काट लत्ती फत्ती जकाँ रहे छै बाड़ी में
आमती लत्ती फत्ती जेक रहै छै ओहिमे एकटा छोट छोट काँठ सब रहै छै ओहिमे एकटा फरो होइ छै हँ हँ
जे मह ए अचानक माद एकटा दूटा फूल फुला देलखिन गौरी महिला सब के तऽ देखबै कोनो आसानक चीज देखत तऽ ओहि पर आकर्षित भऽ जाइया
हँ
तऽ ओ कि नहि से महादेव तऽ सभटा रचना रचै छथिन गौरी गी बारी ओ फूल तोड़े ला चारू कात ओ काँठ हुनका लुठक गेलन महादेव के कहै छथिन कि महादेव अहाँ हमरा कहै छी अमती काणड एहनो कतहु मानय गेलै आब अमती काँट हुनका तऽ छोड़नि ने गौरी अहाँके कहलहु ने अमती काँट जे काम मान छ छी देख छियै ओहि कात घुम छ छी तऽ उमहर पकड़ ले ओहि कात घुमै छै उमर पकड़ ले यए तऽ मानव के मानव के सुझाव मे ई बतेलखिन महादेव जे हम अहाँ के एना मानै छी फेर ए तैयो गौरी हट करलखिन आबा चोरनी जे बनै छै से केना बनै छै तऽ महादेव की केलथि एक दिन मल्लाह के रूप धऽ लेलथि हुनका माछ खायके मोन भेलन
तब मलाह रूप धऽ लेलथि आ महादेव प नाव खेबै छलथि माछ मारैत छलथि गौरी की भेल गेली तऽ फेर ओ माछके मल्लाह के लंग मे चोरा के गेली महादेव नहि बुझायत ओते साक्षात महादेव छलखिन
ह मतलब जे माछ देख कऽ किनको नहि रहल जाइत छै से
हँ हँ मिथिला जे अपनसभके अछि
हँ हँ कते गोटा कहै छथिन जे माछ रहै छै या कतहु रस्ता बिरस्ता जे छै से आम खसल रहैत छै तऽ तेहनो लोक रहै छथिन ओ मतलब कनि चलिये टा जाइ छथिन नहि रहल जाइ ई सब हँ हँ हँ
तहन ओ फेर जे छै से अहाँके ह ओ गौरी जे छै से लुक जुक साँझ रहै गौरी बुझलखिन नहि केओ देखैय त ओ की केलय मलाहँ कहू मलाह हमरा माछ देबह हमरा महादेव खायके मोन छै त मल्लाह की केलखिन त कहलखिन कि अहाँ हमरा एक बेेर हमरा लगमे आयब तखन देब गौरी मी हर तकली हँ तखन हुनका माछ देलखिन त ओ चोरनी भऽ गेली ओतय उठा कऽ चोराके माछ हुनकासँ अनलैथ तहन महादेव कहलखिन अहाँ ई माछ कतऽसँ अनहु तऽ दूर महादेव की कहू ओत गेल रहिय लोन ई त चोरा क ओकरासँ अनलखिन त ओहि दिनसँ हुनका चोरनी बला नियम बुझि गेल चोरनी की होइ छै
किया लोक के कोन मजबूरी मे बनअ पड़े
हँ हँ तकर फेर भेलै हँ त इएह सब त महादेव कहैत रहै छलखिन जे गौरी महादेव मे खन अहाँके मधुश्रावणी पंचमी के बीचमे खाली म गौरी महादेव आ हुनकर अ विषहरा के नागवंश
प्रधान रहे छै कियाकि गौरी ओर महादेव एक त आदर्श दम्पतिके रूप मे मानल जाई छथिन कियाकि ओ आज मतलब जीवन भरि ओ जीवन सँ ओ जीवन सती के रूप मे पार्वती के रूप मे गौरी के रूप मे महादेव के गौरी प्राप्त होइ छथिन त लोक एहने वर के कामना करै छै तै अहाँ देखल करबै अहाँ ओ देखैत हेबै गौर करबै जे कोप ऊपर में जे छै से शिव पार्वती के जे छै से फोटो बनायल जाय छै कियाकि हुनका आ आदर्श दंपति के रूप मे मानल जाइ छनि ओर पूरा हमरा लगैए मधुश्रावणी जे छै से पूरा विषहारा के गीत पूरा महादेव शिव पार्वती के गीत ओनहो छाओन मास रहै छै चाहे ओ कवरिया जाइ छथिन चाहे ओ पबनैत रहै छथिन बगीचा मे फूल लोढ़य ल जाइ छथिन तखनो ओर मंदिर जाइ छथिन केओ शिवालय मे तखनो ओ जे छै
प्रर्णन गीत नाद होइच
हँ त अहिना क क धर्म मास सेहो साओनके मानल गेलैय तरह तरह के जे छै से एहि महिना मे साओन महिनामे से गीत गाबैके प्रथा रहलैए नाग चुकी साँप जे छथिन से एहि महनामे बेसी एम्हरसँ ओम्हर घूमै छथिन ओर विषहारा के पूजा हमसभ इम्हरका जे लोक छथिन से पूरा साँप के बहुत मतलब पूजा करै छथिन केओ मारे नहि छथिन साँप के हुनका एकटा नाग देवताके रूपमे तरह तरहके समुदायके द्वारा जे छै से पूजा कयल जाइ छै आओर अहिना क क पबनैतिन जे छथिन हे सखी सब पिहानी सुन सुन क बाल बहुत रंगके कहानी
खिस्सा के सुनै करते उएहमे होइत छ सोहाग के लेल प्रेमके लेल हूँ
आचरण हुए धर्म और अप अपन जीवन मे ओ अपन कठिनाई से केना उबरैत कठिनाई तरह तरह के के कठिनाई सँ केना उबरै छै महिला अपन ओ जे छै से दूरदर्शिता के प्रदर्शित कर प्रदर्शन करै जीवन के रास्ता जे छै से आसान बनबै छै ओर तरह तरह के कहानी सँ इएह फायदा होई छै